उँह हेल
नमस्कार कोन छी बहुत दिन भा गेल तोहार संग गप्पा नही भेल।
नमस्कार हम बढ़िया छी, अहाँ सुनाउ घर परिवार सब ठीक छै ने।
हाँ भगवानक कृपा से सब ठीक छै, बच्चा सब सेहो पढ़ाई मे ध्यान देैत छै, अहाँ के बेटा अब केचे कक्षा मे पढ़त छे।
हमर बेटा दसमा कक्षा मे छै, एहि वर्ष बोर्ड परीक्षा देैत, ओ खूब मेहनत करते छै।
ई तऽ बहुत नीक बात छै, आय कल्हि पढ़ाई मे बहुत प्रतिस्पर्धा भा गेल छै, बच्चा सबके आब बेसी मेहनत करय पड़त छै।
बिलकुल सही केहलु हमर समय मे एतेक दबाव नहि छल। अब ते सकुल, कोचिंग, ऑनलाइन क्लास सबक भार बच्चा सब पर रहत छै।
सही बात मुद्रा तकनीक कारण बहुत सुविधा सेहो भेटल छै, घर बैसल-बैसल दुनिया भरिक ज्ञान प्राप्त कर ल जा सकैत छै।
हाँ इंटरनेट बहुत उपयोगी छै, मुदा एकर गलत उपयोग सेहो बढ़ि रहल छै। बच्चा सब मुबाएल पर समय बर्बाद करैत छै।
ई समस्या लगभग सब घरे मे छै, हमर बेटी सेहो मुबाएल पर वीडियो देखे लगत छै, हम समय-समय पर ओकरा समझाबत रहैत छी।
ह्म्म बच्चा सबके अनुशासन सिखनाय बहुत जरूरी छै, जा प्ररम्भ से सही मार्गदर्शन भेटत तै ओ जीवन मे सफल बनत
बिलकुल सफलता लेलल केवल पढ़ाई नहि, बल्कि संस्कार सेहो जरूरी छै।
अहा बिलकुल सही कहि रहल छी, हमर पिताजी हमेशा केहैत छला जे ईमानदारी आ मेहनत चीनकक सबसे पैघ पूंजी छै।
हमर पिताजी सेहो एहि बात पर जोर देैत छलाह ओ कहैत छलाह जे धन आबिक जाय सकैत छै मुदा चरित्र एक बार खराब भए जाय ता फेर बनब कठिन होइत छै।
बहुत गुड बात छै। आइ कालिक समाजमे लोक पैसा कमाबन लेल बहुत जल्दीमे रहैत ह छै।
एहि मुदा शान्ति आ सन्तोष्ट सेहो आवश्यक छै, केवल पैसा सम खुशी नहि भेटत छै।
सही केहलु। कतेको धनी लोग दुखी देखल जाएत थै। आ कतेको सामान्य परिवार सुखी जीवन जीवित छै।
खुशी व समय मलक अवस्था छै। जकरन।
आवाज नह आइ छै हैेलो। हैेलो आवाज न आय छै।
खुशी वास्तवमे मनक अवस्था छै जकरा सन्तोष छै से खुशी रहैत छै।
अहाँक खेती बड़ी कोना चलि रहल छै। छ।
एहि वर्ष वर्षा समय पर भेल ता धनक फसल नीक भेल आशा अछि जे आमदनी सोहे नीक होयत।
बहुत बढ़िया हमर गाममे सेहो ए। ही बेर किसान सब खुश ई मौसम सहयोग केलक।
खेती आजुक समय मे आसान नहि रहल खाद बीज आ मजदूरी सब महंग भए गेल छै।
हँ लागत बढ़ि रहलल छै। सरकार सेहो किसान सभ लेल विभिन्न योजना चलबैत छै। मुदा सबब लोक धरि नी पहुँची पबत छै।
सही बात जहाँ सही जानकारी समय परर भेटय तऽ किसान सबबके बहुत फायदा होयत।
गामक विकसित स्थिति कोना छै।
आब बहुत सुधार भेल छै सड़क बनि गेल छै बिजलीक व्यवस्था बेहतर भेल छै। आ इन्टरनेट सेहो आ उपलब्ध छै।
ई सुने खुशी भेल। विकासक प्रभाव शिक्षा आ व्यापार दुनू पर पड़ैत छै।
अह पहिने लोकके छोटे छोटे काम लेल शहर जाय पड़ैत छल मुदा अ बहुत सुविधा उपलब्ध छै।
हेलो। आवाज़ अवाज न आय छै।
हेलो।
हाँ पहिनके लोक के छोट-छोट काम लेलल शहर जाय पड़त छल, मुदा अब बहुत सुविधा उपलब्ध छै।
धन्यवाद, सकारात्मक सोच जीवन के सरल बना दैत छै।
अहस पाताके बहुत आनन्द भेल बहुत दिन बाद एतके विस्तारस चर्चा भेल
हमरा सेहो बहुत खुशी भेल पुरान मित्रसँ गप्प कबरार अलग आनन्द होइत छै।
ठीक छै आब हम चलैत छै घर पर किछु जरूरी काम अछि।
अवश्य हय परिवारक सब सदस्य हमर न प्रणाम केहेब।
जरूर, अहाँ सहो अपने परिवार हम नमस्कार केहेब।
अवश्य फेर भेट होयत।
धन्यवाद स्वस्थ रहु, खुश रहु।
अहाँ सेहो नमस्कार।
नमस्कार।